हमे तऽ ठीक छियै अहाँ कहु की कैसन हालचाल छै
अरे हम की बतैये अखनी जे राँची के जे माहौल भेल छै एते नीक हो गेल छै तनिका पानि उनि मारै छै आ बादल उधर हँ कि अहाँ त पटना रहे छियै न तऽ वहां उ बिहार तरफ तऽ बड गर्मी छै छैना
बाप रे बाप दू मिनट पंखा बन्द हो जाइ छै से लगे छै कि नहा के निकलल छियै बा
हँ लेकिन अहाँ अगर जे रांची रहतियैन ई समय तऽ अहां मोन एकदम जेना प्रफुल्लित हो जतिए की बढ़िया मौसम कयले छै अख न खूब दि हँ दिन में तऽ इहो बड़त गर्मी रहलकै हा लेकिन अग जिस शाम भेल जेना चार पांच बजल कै है तऽ तनिका तनिका क कर कारी कारी बादल उठलै है तो हमरा बुझलकै जे जेना चल जेते हवा के रूख में बुझ भलै के बादल डर जेतै ओ लेकिन नहि डरलै अखनी बारिश हो रहल छै तऽ बड़ नीक लगै छै तऽ हम कहलियै एहि ते अहाँके याद कैलियै या हम कहलीयै जाइ छीयै सखी के कहे जे अहाँ गर्मीमे रहु हम ठंडामे छी अखनी
बताउ तऽ सखी ई की मौसम छै झारखंड के मने एक बेला धूप करै छै तऽ दूसरा बेला मौसम ठण्डा दै छै
हँ जनै छियै ई जेना कहै छथिन हमरसभके बाबूजी मााय कहै छथिन जे जब बिहार झारखण्डके बँटवारा नहि भेल रहै ई तऽ अभी दू हजार पाँच किछमे न बटले हए
मे दू हजार
दू हजारमे आ एहिसँ पहिले त छब्बीस साल होय गेलै बँटवाला भेल अओ
भ गेल ने छब्बीस साल
हँ नइ तो हम कहै छियै ने कि जेना ई जे बात हइ अहाँके ई जे बँटबारा बला बात कहलियै त जेना हमर मााय बाबू जी जब बिहार रहै झारखंड नहि बँटल रहइ आ तखनि हमर बाबूजी कहै छथिन जे जितना पटना के अमला अफसर रहइ आइ एस उइ एस बड़ बड़ पोस्टपर से सब न गर्मी मे रात कि चल अबइ एहि ला राँची अबै कि तह तखनि एकरा हिल स्टेशन मानल जाइ सखी तखनी एकेरा न हं हिल स्टेशन मानैत जेते लोग रहै बड बड अफसर लोग सेसभ राँचीमे चल चल अबथिन गर्मी दिनमे जेनाक अहाँ की कहलियै जे ह धा बेरमे ठंडा आधा बेर मे गर्मी से तऽ ओहि ला उ सब राँची चलबथिन मौसम के वजह से
हम हूँ सुनले छियै सक कि हमरा आर के भी कान मे इ बाता आवल छै कि पहिले आर के मौसम जे छै छलइ न मने कह कहियो जे आ आ पच्चीस अठाइस से ऊपर टेम्प्रेचर नहि जाइ छै अठाइस उनतीस जैसे होबै छै बस बारिश हो जाइ छै
हँ नहि तऽ इहे निक हँ हँ सखी इ है के नीक के वजह से अहाँ समझियौ जे लोग इहाँ अबथिन ओ समय मे जब न नई बंटवारा भेल
बिहार से लोग आ आए के यहाँ जमीन ले ले के घर बना के बस गेले ह हथिन
हँ नहि तो हम कहलिय जेना अभी भी अहाँ रहतीयै न त इहे आनन्द ह
अब हमरा आर के तो अब यहाँ गर्मी मे के सड़क के छै तऽ अहाँ तनी मजा लिऔ आओर का ह लिऔ तनी चाय
हां करे चाहै छै हा आहारहथि त न चाय प
हँ ई ई ई नीक कहै छी ऐ आहाँके की तनी सखी सखी सहेली जोड़े बैठ के चाय के मजा के बाते अलग छै
ह
कतो गर्मी पड़े छै चाहे कतो ठंडा पड़े छै छै जे सखी सब भेटाय जाय छथिन तऽ बिना चाय के कोइ बाते न होैबै छै
मजा आबय लगै छै ने ई सब बात आदमी के साथ दैछै दै आपसमे हँसी मजाक होए लगलक खानी पीनी के मजा आबे लागल नै
न सखी एक गोप कहब हम अहाँ के कि हम अगर अहाँके घर जायब तऽ हमरा के चाय खातिर न पूछब सीधे बना के ला के दे देब हम आर हाथमे
सही कहै छी नै तऽ कतेक कतेक आदमी बारह बेर पुछही ऐतै चाय पीबै चाय पीबै त मन त मन मनमे बुझाइछै कि हं जे पूछै छी पी लेबाक
हँ बस आ सीधे बना क ला के दे दियौ हाथ मे हम पी लेब
हं नहि सखी छै सच हं हं नै सच कहै छियै बड़ नीक मौसम हो गेलै अखनी के न बड़ नीक मौसम हो
आब जे अहाँ जे अहाँके मुँह से सुनै छियै तऽ हमरा आरके भी मन होबइ छै कि तनी हमहूं ई मौसम के आनंद लेते छियै तऽ एतना दूरे छीये कि हमरा और अइते आइत मौसम बदल जाई छै जायत अब देखूं न दु दिन दु दिन आर बाद तनी हमरा आर के टिकट कराबल छै त दु दिन बाद त निकललै निकलै के प्लान छै हमरा आर
हां ता बच्चा स भ स्कूल धिया पुताके अभी बन्द छै की
अभी हमरा आर घरमे एखन अभी एखन घरमे शादी बियाह के भी माहौल छै अब एगो एक चचेरी नरद ननद छियै तऽ हुनकरे शादीेके ह ए दस दिन बाद शादी के दिन धरायल छै तब सोचै छियै कि आब शादी बियाह निपटाइके इतमिनान से फिर स्कूल उसकुल भेजब बाल बुतरूके अ नहि तऽ फिर अभी चार दिन खातिर सब किताब कॉपी ड्रेस निकालब आ ओ आर बाद फिर घर पूरा अस्त व्यस्त हो जायत हँ कर कुटुमब आबे लगथिन त घर
त सखी डेट की निकलै हुनकर शादी उदी
एकीस एकीस तारीख के एकीस तारीख के डेट छै उन्नीस के तिलक छै आ अक्कीस के शादी छै
तब तो तऽ हँ तब तो दिन नहि बचल छै बड़ा काम होतै य
हँ तऽ अभी सब तैयारी धरल छै कप आर पे एकाएकि सब तैयारी होवे छै धीरे
ह आओ सखी एहिमे तो एगो कार्या के भी काम आ गेल छै यहां लेलिये इ काम
हँ ब हँ ए एकटा तऽ काम भेटाल छै हमरा आर के भी कारियर के काज वर्मे ट्रान्सक्रिप्शन के काज छै लेकिन तनि हमरार के तनि भारी बुझाइ छै के केना करब हमरा तऽ बुझाइल नहि बुझाइ छै तनी
तऽ आ जानै छियै सखी ओहिमे ओहिमे दिक्कतो नहि हो जाइ छै जेना हमरा सबके टाइपिंगमे ओतना हाथ सेट नहि छै
हँ अ ना सखी हम तऽ हम तऽ तनि टाइपिंगो कर लेबे छियै तऽ टाइपिंग करके भेजले छियै भी तऽ ओ आरमे ने तनिमित मिथिला आर के जे उच्चारण होवे छै ओ आर मे रिजेक्ट कर देय छै हँ तनि उ उ कार की मात्रा ई कार की मात्रा तनि मात्रा उतरा मे भी अथी कर देबे छै हँ दिक्कत हो जाइ छै तो रिजेक्ट कर देबे छै तऽ बड ध्यान से एक एका एकिन करै छियै आब देखै छिय कि आगे कितना दूर तक कर सकब
आ जानै छियै सखी ओ मीटिंग जे काल्हिे रख मैडम अ सर जेदिन अ मिटिंग मे रहलियै की नहि रहलिये हमरा
नहि हमरा आरके तनी काम छलै तऽ हम तऽ तनी दोसर जगह बिजी ओ घड़ी त हम त मीटिंग अटेंड करले छियै
अच्छा तऽ ओमे कह हँ हम केएले रहिए तऽ ओहिमे कहलखिन ने कि जेना एक हमर सबके आयल रहै ने एहिसँ पहिले जे कार आयल रहै ओहि काज मे हमरा सब के तऽ लिमिट रहै ने इतना ही करेके हइ लेकिन ई काज जे करे चाहतै आ जेकरा आ मतलब टाइपिंग अच्छा होतै सखी ओ एक दिनमे सब टास्क भी चाहते तो अपन करके पैसा कमा सकत
हँ सखी ई एहू हमरा के जानकारी होबै छै कि एक मिनट के अठाइस टका भेटाइ छै टास करैमे लेकिन वही बात छै कि बड़ी बड एकदम ध्यान से
दिक्कत छै हँ ओ तनिका टाइपिंग जेकर नीक होतै न से तो कमा लेतै से तो कमा लेतै लेकिन अहाँ के हमरा के इ सब के तनिका दिक् दिक्कत होतै टाइप करेमे हम हँ तो हम सब तो उतना बढ़िया से नहि कर प बै लेकिन फिर भी ठीक है अच्छा सिखे ला हइ कार्या तऽ सिखाइए न रहल हइ तऽ इते नीक कम्पनी आई हुं
नीक बात कहै छियै कि कार्या कमाबे ठीक छै पाहा भी भेटाई छै कार्या काज मे लेकिन एप से सीखे के भी मिलै छै
सीखेक
हँ चाहे ओ आर भास त' होइ छै चाहे टाइपिंग होबै छै चाहे जानकारी होबै छै
हँ
दृष्टिकोण होबै छै ईसभ एगो नया नया स्क इल सिख
हँ आ देखियौ जे ई महिला सब के लेल बड़ नीक बात छै न कि अहाँसभके हमरा हँ कार्याके माध्यमसँ नया सीखैके स्किल मिल जाइ छै तऽ हमस हम तऽ नहि जनैत रहलियै स खी एहि कार्या के वजह से ही हमरा सीखे मे मिललै टाइपिंग हँ
कितना नीक बात छै कि आर से कुछ सिखै के मिलल छै अहाँ के
अच्छा सखी आउ त फेर ऐ मौसम
ठीक हँ हँ ठीक छै सखी आबै छियै तऽ अहाँसँ भेट करै छियै हम हँ चलू ठीक छै
ते